हँ की हाल हँ ठीक छिये अहाँ कहूँ
हमरो ठीक छै
की सब भऽ रहल छैय
बस बैठल छियै आही केँ जे देल गेल आइडिया छलै तऽ एहिमे खुरपाती करै छलियै
हँ हँ तऽ करबाको चाही नेऽ बिना खुरपातीके थोड़े नऽ हेतै
आँय
बिना खुरपाती केने थोड़े नऽ किछ प्रोफिटे दुआरा लोक करै य नऽ हँ हँ अरे फ्री टाइम केँ लेल ई एक नम्बर काज छैय
हँ कम सँ कम नय कुछ तऽ बतियाइते रहू भैर दिन
हँ तऽ आओर कथी ओना तऽ लोक मैथिलीमे चर चर कऽ लै य
हँ
करत
बजहो केँ पाइ मिलै है आय काइल सोचै वला दुनिया
सैह नऽ सैह देखियौ एकटा अपन भेलै हे ई चीज नय एहिमे किया छैय से पता अछि अहाँकेँ संस्कृत भाषा जे छैय नऽ अपना सभ केँ हटा देल गेलैय
हँ हँ ओय चलते मैथिलीकेँ वैल्यू जाादा भऽ गेल छैय अखैन
हँ तऽ वैल्यू जे भेलै हे तऽ सिखतै आदमी तखन नऽ बजतै
सही बात हइ
तैय दुआरे
तऽ कोन ताले लोक शुद्ध - शुद्ध मैथिली बजीए लै हैय
धो केँ जे देखियौ सब प्रकार केँ भाषा सिखबाक छैय
हँ ई बात
हमसभ हमसभ जे स्टार्टिंगमे शुरुआतसँ जे केलियै तऽ जूलीके पुछबै हम जूलीसँ केना गप केना केने रहिय तकर बाद जूलीके हम ट्रिक बता देलियै हाँ हाँ तऽ हम जूली से जे बात केलहु तऽ जूली के हमर से बात करैत करैत मैथिलीके सुधार आबि गेलै तऽ हम कहलिए एतेक स्थिरसँ अरे नहि नहि ओ से सब नहि छैय लोक घर जे मतलब सभ रङंगगके मैथिली होइ छैय जेना बेगूसराय दिस अहाँ जइयौ तऽ दोसरे रङ्ग बाजत
हाँ सही बात है घरे मे जे बोजै है से आ जे बुकमे लिखल रह से बहुते फरक रहै छै
हँ बड फर्क रहै छैय ओ तऽ होेे बापरेबाप एते हार्ड बड हार्ड मैथिली रहै छैय जेना लिखै वला मे जे दै छैय
हाँ कहै छलय जुली लिखयओ बला
बड भारी लिखे वला मे जुली तऽ की केलक त जूली नहि हो हँ ओ हमरा कहलक तऽ हम कहलियै अरे ई नहि देल जेतै अहाँ एना करियौ तब ओकरा समझेलहुँ किय तऽ ओ सबमिटे नहि लैत रहैत छै जहन गलती करबै समिट नहि लै छै ओहिमे पास करयके रहै छै पास पास अहाँ कऽ जेबै तकर बाद अपने लिखल आयत जतऽ अथी गलती रहतै ओ तऽ आहाँ सुधारड़ कऽ दऽ दियऔ
हाँ कहै छलिय सुधारो करै वला आबे ह ओहिमे
हँ तऽ ओहिमे की छैय तऽ ओहिमे बढ़िआँ प्रॉफिट छैय किएक तऽ ओहिमे मेहनत छैय नहि सात हजार आठ हजार एना एना ओहिमे बहुत छै किय तऽ ओहिमे लिखय पड़ैत छै नऽ सात हजार आठ हजार एना एना कऽ कऽ
केतेक लिखला पर केते दे हेय
एहिमे बहुत छै
कते लिखे छियै कम से कम कते टाइम लगै छै लिखे मे
लिखैएमे तऽ टाइम लगैएा मैथिली तैँ ने पैसा छै एतै ओहिमे की छै तऽ ओहिमे अहाँ जे करबै लिखबै मानि लिअ तऽ ओहिमे ओकर चेक जे होइ छै नऽ से बड़ी लेटसँ होइ छै चेक जे होइ छै
हमरा सबके तऽ होबो नहि करतै लिखल
सएह ने हमरा हमसभ देलियै हमर सभके भऽ गेल कि हम बुझ गेलियै ट्रिक तऽ हम पास क गेलिय ओहिमे तऽ फेर हम ल एखन तक चेक कहाँ भेल बजै वला जे छै पढ़ै वलाा मैथिली ओहि वलामे ओ एखन हमरा सभके रुोकि देलक हे ओ काज ओहि वलामे छै जे अहाँ तीस टा मैथिली वला देत अहाँके लिख कऽ ओ अहाँ पढ़ि कऽ रिकॉड कऽ क भेजयो ओय हिसाब सऽ आहाँके प ऐकटा रिकॉर्डिंग के अठारह रुपैआ देत मतलब पाँच सो चालीस रुपआ से मिलत हमरा तऽ एयलो अछि
लिखेवला
लिखे लिखे वाला के अखन तक पाय नै एले कते आदमी के एले आठ आठ हजार नओ नओ हजार रुपआ एले लिखे वला में बस ओय में बहुत छै मतलब अहाँ जतेक लिख सकी जतेक लिखबै ततेक पैसा हम एखन मतलब बारह सए तक लिखलो हेँ
अच्छा जते लिखबाक तते पाइ
देखियौ अखन पाइ तऽ नय आयल ह हमरा लेकिन हमर जेय हिसाब हिसाब से हमर सही हेते एकटा लाइन जे लिखबे तऽ ओयमें कहल जाइ छै क छब्बीस रुपआ दै छ एकटा लाइन मे
ओ
तैँ एतेक मतलब ऐयमें मेहनति इएह काज छै ने तैँ ने पैसा दै छै एहिमे
कतनो मेहनते तो लीड नै नय पकड़े के हय मोबाइले पकड़के ने भऽ जेते की एनाहितो लोग मोबाइल चलबे भेर भेर दिना
हँ से तऽ छै लेकिन एयमे की छै तऽ ई वला जे ऐछ बजैब एक जे आदमी बजनाइ सुनते बजनाइ सिखते से आदमी तऽ लिखनाइयो सिखतै
बिलकुल बिलकुल आ जे चीज के एक्सपीरियंस रह ते न से भऽ जेतै सीखते सीखते लोक सीख जाइ ह जेना इंग्लिशे लैंग्वेज हय ओहो लोक तऽ सिखबे करै हय अपने मने तऽ नय भऽ जाइ हय
देखियौ लिखै मतलब लिखयमे कोनो बड़का अथी नय छै एक दू दिन दिक्कत करैत छी जेना अहाँके हम कहलो बात करै लए
हँ ओहो में कनि हँ ओहो में कनि टेंशन बुझाय आइ तऽ कंचन फोन केलक तब हम जाके ओकास से बात केलियै त वोट सबमिट नय केलियै तऽ चलू हटि गेले
अरे कोनो बात नय ओहि से कोनो बात नय होइ छै अह वाल कॉल वाला देने ऐछ ना जेना आहाँ बेर करबै तऽ ओ दू बेर जेना अखन जूली के कॉल खतम भऽ गेल छै
से जूली कहै छलै से दोसर नम्बर से करै छियै हम कहलिए कि मिनू से बात कर लै छीयै तकर बाद करब
हँ तऽ से छै अपन अहाँ आराम सँ बात करब
हँ लेकिन तऽ हमर रिचार्ज खतम हइ तऽ नेट से होइौ ठीके हइ
नेटे से होइ छै ने रिचार्ज तिचार्ज केमे टेंशन नय
हमरा लगले डायरेक्टे कॉल करै पड़ते लेकिन एप मे है य
उम्म कहै छी डायरेक्ट वाला रहिते त हम तऽ करोड़पति भऽ गेल रहितो एयमे की छै तऽ बारहे मिनट अहाँके देबऽ पड़त
हँ कोनो बात नय अभी कते मिनट भेल छौए मिनट भेल
हँ तऽ की बुझाइया अहाँके मतलब बारह मिनट अहाँके सस्ता बुझाइया आ एखन तऽ अपना सबके अखन अपना सबकेे बातो भऽ रहल अइ बारह मिनट तक आ कते दिन बीच में जूली से पूछबै जे साफे नय बात होइ छलै एक एक मिनट दू दू मिनट पर केट जाइ छलै किया तऽ सर्वर ग्लीच छै ऊ पर से खड़ बहुत आदमी जुड़ल छै ने ऐयमे हमर जीजा जी छथिन ओ दू सालसँ काज करै छलखिन
आब कहलक एते दिन के बाद
नय उहे टाइम मे कहत ओह टाइम मे तऽ ओते नय बुझैत छलियै अठारह साल नय ने भेल रहए ओइ टाइम ओते नय बुझै छेलियै लेकिन मोबाइलो नय न रहै
हँ आब हमरो मोबाइल भऽ गेल नया अहूंके भैये गेल हे
अखन जे भेल न फ्री टाइम तऽ कते आदमी के पहिल पहिल बेर जे अहाँ कोनो काज स्ट टार्ट करैत जेबै आ ऑनलाइन रहत तऽ अहाँके ई नय लागल जे ई फ्रॉड छै अखन तऽ कते आदमी के लगै छै लेकिन हम कहलियै जे कऽ कऽ देखै छियै मतलब
हँ इहे चलते हमहूँ ककरो नय कहै छी नय तऽ सब कहते की फ्रॉड हय कतौ फँसाबे हे से सब मतलब सोचऽ लगते
तऽ हम एक महीना तक केलौं तकर बाद जूली के जोड़लौं सात दिन मे बुझियौ हमर सात दिनमे खतम मतलब कॉल वला सिस्टम हम हटा देने रहियै बात तऽ वात कऽ कऽ जेहि हिसाब स अहाँ बात करबै तऽ एक सौ अस्सीेये मिनट बात
तऽ फेर अहाँके केना चालू भेल
हमरा कहाँ चालू भेलै ई वला तऽ ई वला तऽ छैहे हमर ओ वला हमर जे छेलै से अहाँके हम समझा देब
अच्छा कोनो बात नय
हँ नीन कॉल पर तऽ से छै अथी ओ ई करबाक छै तऽ ई बात करबाक छै तऽ बारह मिनट के बाद कखनो कखनो आधो घंटा एक एक घण्टा घिचा जाइ छै आधा घण्टा एक एक घणटा जे घिचाइ छै तऽ एक एक एक सौ डेढ़ डेढ़ सौ रुपैया एना एना बनै छै आ ओकर एक डेढ़ सौ के दुगुना कऽ दियौ किया तऽ दुगुना दै छै
ओ
तइ हिसाबसँ अहाँके पैसा ओना छै जे अस्सी रुपैया बड़हत अहाँ पढ़लियै नय ओहिमे अहाँके जे देने रहै जे आठ रुपए प्रति मिनट की किदन जे।
नय से सब कहाँ आयल छै हमरा मे।
से सब अहाँ ओ कॉल वला मे देखबै जे कॉल करय वला नय देने अछि अहाँके।
अहाँ देखबै चेक करबै अभी तक हम ई ऐप मे ध्यान नय देलियै
हँ तऽ ओहि मे चेक करबै अहाँ कॉल वाला मे जे की की लिखल आठ रूपया की दस रुपया कि जे हिसाब से अहाँके पाइ देत से सभटा लिखल छै ओहिमे पढ़बै आ अहाँ देखने हेबै काॅल जेहन मतलव गुगल फोर्म जेहन लास्ट मे लिखल हेतै काज अहाँके करबै से काज ये मतलब जे काज के अहाँके एक्सेप्ट कयल गेल हेत ओकरे पैसा आयत आ बाँकी अदर काजके आ। तकर बाद इहो लिखल हैत जे ओहिमे। मानि लिअ अहाँके आगा के भविष्य। अहाँ जे ई चाहबै ई नौकरी हमर फुल टाइम भऽ गेल से काज नै। जाहि तरह से काज एते एहिमे ताहि तरह से अहाँके। के देल गेल हैत देल जायत।
हँ से सब तऽ ठीक छै।
आ इहो लिखल हेतै जे पैसा कोई मांगत एहि ऐप मे जुड़यमे एक्को रुपया नय लगै छै।
हँ पैसा वला बात जहाँ एलै तऽ बुझियौ फरोड छियै।
हँ जहने अहाँसँ पाइ मगलक तऽ फ्रॉड छै ओ।
हूँ।
हमर एकटा दोस्त। छलै तेनाहे एकरा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्टमे कोनाने बाप रे बाप कहलक जे। बीस हजार रुपैआ ओकरा ठकि लेलकै हम कहलियै ई वला करू हम कन्फर्म छीयै एहिमे। पैसा तैसा नहि लागत मतलब अथी हैत। किया तऽ दू साल सऽ जे आदमी कऽ रहल छै।
हँ हँ।
से आदमी कहलकै बादमे अपन फैमिली के जोड़लकै। पूरा कन्फर्म भऽ गेलै तखन तऽ लोक तऽ ओनाहो फ्री। टाइम मे अपन गप करै छै तऽ एहि से की होइ तऽ अपन जे आदमी। से नहियो गप करैत रहबै से आदमीसँ गप करय के अथी भऽ जायत अपन टाइम भेट जाइ छै।
हँ सही बात से टाइम पुड़बऽला तऽ करै। परतै।
हँ हँ लोक करै छै आरामसँ गप करैत रहै छै। जएह किछ घर बैसल।
चलि रहल छै कि छोड़ि देलियै।
हम एखन तऽ बैसल छी अथी अछि हमरा। परीक्षा आइछ छब्बीस तारीख कऽ।
कथीके।
बी पी एस सी वला।
कथीवला।
बी पी एस सी वालला एग्जाम नै अछि परीक्षा, हूँ।
सही। हम तऽ पी जी मे एडमिशन लेलियै एखन लेबै।
अच्छा। हूँ लऽ लेलउ मतलब। अहाँ के नाम बढ़िया अछि कते पैसा लागल।
हमरा तऽ अभी हम नाम एलै नऽ हमर। लेहेरिया सराय चलि एलै हम ओहिमे नहि लेबै।
अगर एडमिशन। कराबै मे।
हँ हमरा लगते आठ दस हजार हमरो लगतै एगनू से करेबे ने ओहिमे लगतै। अहाँ कतय एडमिशन लेलियै।
हम कहाँ कतहुॅं एखन पी जी नहि ने केलहुँ हम कनि पैसा के प्रॉब्लम के वजहसँ।
ओएहे चलते तऽ हमहूँ बैक भऽ गेलीयै।
आ भऽ गेलै एहिमे पैसा अगर आबऽ लगतै तऽ करा लेब हमहूँ एडमिशन।
बियाह शादी के कोनो बात नहि।
घउ एखन बड़ देरी छै एखन थोड़े नऽ एखन उमे पाँच साल कहि देलथिन आँ अहूँ कहै छलहुँ।
मीनू ओ जूली कहै छलिय हमरा
कथी
सबके बियाह शादी भऽ गेल अहाँ कहिया करबै कन्चनो कहैत रहैय
अरे यार ईसभके कहबै ने जे अहाँसभ की केलियै वियाह शादी कऽ कऽ।
हँ हँ बच्चा पैदा केलऐ आओर कथि केलऐ एखन हमरा पाँच- फल देबे छै।
हमहूँ वैह हमहूँ वैह अखन पता अइ दीदी केँ शादी मे बहुत अथी भऽ गेलै प्रेसर भऽ गेलै नऽ तैय दुआरे
हँ तऽ टाइम लगबे करतै कनी कोन ताले अपना सबके उमर भऽ गेल छै जे
सैह नऽ ओना डायरेक्ट छब्बीस सत्ताइस साल ओनाहो लड़की केँ की अपना सब देखयो मऽ बच्चे लगै
सेहा बात छै कोय कहबे नय करै